जय झूलेलाल।
जय झूलेलाल कहिड़ो हाल आ? हा हा, मां बढ़िया।
ॿियो ॿुधाए?
बसि कम पेई कयां।
कम पई करीं?
हा।
छा अंञा फुरसत न थी ऐं?
न अ, पूरो ॾींहं त वेहणो ई पवंदो न लैपटॉप में।
अच्छा, हा।
हा।
त पूरो ॾींहुं, वेही वेही करे थकिजी पवंदी हूंदीअ?
हा। वेठे वेठे ई थकजी पवंदी आं, पो लॻंदो आ थोरो वॉक कयां।
हा, कमर अलॻ वठजंदी हूंदइ।
हा।
ऊ ओ ई आ न।
बीच बीच में पो वॉक कंदी आहियां थोड़ो पंज पंज मिंट।
हा करण बी ज़रूरी आ।
हा।
ईअं पेर वग़ैरह हिलाईंदी हूंदीअ न, आङिरियूं वग़ैरह पेरनि जूं?
हा।
इहो करणु ज़रूरी तई, न त वेही वेही बि थढ़ो थींदो आ मलबु पेरनि में बि दिक़त थींदी आ, उहो ई हिननि खे बी मां ईअं ई चवंदी आहियां, हिननि जो बि वेहण जो ई कम तन न, अकाउंटस जो, तल् हा, ऑफिस में त लॻंदो आ कि चवंदी आनि विच में उथंदा आहियो, वॉक ॿोक कंदा आहियो? चईं हा उथंदो आं पाणी वाणी पी ईन्दो आं ॿाहिरि चक कर लॻाए ईंदो आं पांजो, त चवांस
हा, हीउ वेठे वठे पेट बि निकली अचे।
हा, पेट बि, अऊं पेट हिकु दफ़ो निकिरी अचे त वञण जो नालो ई न खणंदो आ।
हा हिन लाइ पहलो ई पहरे सा ई
हा कुझ न कुझ हा करण ई खपे। हाणे जीअं असां निकरी वियो आ लॻंदो बि आ के ॾाढी कोशिशि करण खां पो बि हाणे पुसाईंदो ई ना आ थकजी पवंदा आहियूं।
वॉक कयो न सुबुह जो जल्दी उथी करे।
खांसने की आवाज ईअं थोड़े-बहुत त थी वेंदो आ न अउ घर ए कमनि में बि थी वेंदो आ ऐं मूंखे वरी वरीकोम्स जी प्रॉब्लम थी वइ आ त हुन भीहणाण वधीक मना कयो तउ
अच्छा न पर ॾह पंद्रहं मिंट ई वॉक करण ज़रूरी आ।
हा त बेकवॉक कन्नी आहियां हुन में वरीकोम्स में चवनि था ब बैकवॉक कयो। त सई थी वेंदीे त हुनमें कंदी आहियां अऊ ञवधीक बीहण लाइ बि मना था करनि वधीक बीहे बिीह न त पो पेट ॿाहिरि निकिरी वञे वज़न वधी वञे अउ वज़न लाइ एक्सरसाइज़ कर त वेरीगोस बी थयन।
हम
हम्म
योगा ई कनंदा कयो न
छाा योगा
योगा कंदा कयो
हा सोचींदी ॾाढो आहियां पर स्टार्ट न कई आहे अञा भाई विच में एक्सरसाइज़ कंदी आां जीअं ॿ टे ॾींहं उथी करे मोर्निंग में ॿार वञनि पिया स्कूल
हा
त ॾह पंद्रहं वीह मिंट कयां पई
अच्छा हाणे वापसि शुरू कयो
हम्म वरी विच में आर्तवार पइजी वियो ॾींहुं वरी कलाकु लेट उथुि हूअं जीअं छहे बजे साढे पंजे उथणो थोियो पए टे ॾींहं वरी अठे बजे थियमि त वरी छॾिजी वियो वरी अॼु बिअ न स्कूल सुबुह जो अल ठाहे रखंदी आहियां न सेट करे
हा हा
त सेट बि करे रखियो पर ॾी निंड लॻी वई त अलारमाम ॿुधण ई न आयो अॼु ॿार पाण स्कूल में ई न वञी पिया
अच्छा मिस थी वियो
हा पहिरियों दफ़ो ईअं थियो आहे साल में ॿुधण ई न स्कूल हिननि जी साढे सते खां मतलबु लॻंदी अथनि पर वेन वारो त पोणे सते खां सते जे विच में अची वेंदो आहे
हा हुन खां हिकु कलाकु पहिरियों वठणो बि पवंदो आहे पोइ
कलाक डेथ उथणो पवंदो आहे ॿारनि खे उथां वञनि वॉशरूम में वरी मां हेॾे नाास्ते जी त टिफ़िन जी तयारी कयां त खपे न त हाणे उथियम बि मां पोण उहो बि मूंखे निंटर्ट मतलबु गहरी हुई पोइ मम्मी आई आ पोणे सतें खनि त चयईं स्कूल ॿारि न वेंदा छा त मां हिकुदम सां शिर्क भरे उथियम हा हा।
ॾिसां ती हांणे पाण हेॾा वेन वारो फोन थो करे अञा मां ॿारनि खे आवाज़ ई न ॾिनो पहिरियों ई वेन वारो फोन थो करे त मां न खाईमांस मां चयो मतां पंद्रहनि मिंटनि में थी वञनि त पर उथारियो मान चयईं किथां थी पाईंदो तव्हां रोटी केंहिं महिल ठाहींदव असां केंहिं महिल वॉशरुम मां निकरंदासीं ब्रश कंदासीं मा चयो ठीकु आ न हा न त मां चयोमानि हलो वेन वारो त निकिरी निकिरी वेंदो त मां ई छॾे अचांव थोरो मतिलबु पंज ॾह मिंट पर मूंखे बि लॻेआ टाइमु हालांकी परे अथनि ॾाढो जेसि ताईं रेडी थियनि हा हा मां बि आखिर नाश्तो ठाहियां वरी गाॾी खणा त टाइमु त लॻंदो ई न
हा
त हिन करे वरी मां चयुम छॾ भला ठीकु आ हाणे छा कंदासि
हूं उहे बि ॿारि कम ईंदा हूंदा न हिन महिल गर्मीअ जे कारण
हा पर न जीअं मां हाणे होमवर्क इहो स्कूल में हिकु ॾींहुं बि अॻरि हिनॼो मिस थींदो आ न न वेंदा आहिनि त एॾो होमवर्क वधी वेंदो अथनि हिकु मतलबु हिकु हिकु खे उहो कंदा कॉल मैसेज कंदा मोकिल मोकिल जेसि ताईं उहे माण्हू फ्री थियनि वरी मोकिलनि हाणे जीअं ईंदा स्कूल मां ॿार हिकु ॾेढ ईंदा को सनानु पाणी कंदो को सुम्हंदो कोई कोई रोटी खाईंदो त तेंहिं महिल त न मोकिलींदा
हूं
वरी हर को शाम जो वरी शाम पयो वरी मैसेज करनि हुन खां पोइ वरी वर्क मोकिलींदा
हा छुटी केंहिं महिल थी थिंदीआ।
हाणे त हे महीनो जल्दी ई थींदन जीअं साढे सतें खां साढे ॿारहें ताईं
अच्छा ग
घर में हा गर्मीअ जे कारण अउं नवां नवां वञनि था त हिकदमि ॿारि थकिजी बि पवंदा न
हा
त हिन करेे हीअं महीनो खनि इहो हलाईंदा आहिनि हाणे महीनो त हलाइनि या पंद्रहं ॾींहुं
हूं
पोइ वरी जल्दी उहो पोइ त अढाई पोणा टे टे
हा एग्ज़ाम बि हूंदनि न हाणे जुलाई में
हा पंद्रहीं तारीख़ खां ॿुधाए पई गुड़िया क पंद्रहीं तारीख़ खां आहिनि एग्ज़ाम ऐं पढ़ाई अञा कुझु चालू ई न कई आ तैयार सां थींदो आह न, त अॼु उहो ई चवनि पई अॼु न वियायो त उथी करे पढ़णु वयो। पर वरी थोरी स्टडी टेबल वग़ैरह कानन, सही त उअ चयऊं मां सिलयो अॼु हुनखे साफ़ करे सिले करे उनखे। ठाहे करे रखो।
हा।
हु, इहो बि सन्हो सनो कम बि खपे थो न करणो अगरि वेह त। पढ़ाईअ लाइ चयोमानि बुक ॾाढनि ॾींहंनि खां नसीलिया थव जेके कम जा काननि उहे कढो, ऐं जेके कम जा आहिनि उहे सेटिंग करे ठाहे रखो।
नयां बुक वठण वठां हूंदन न।
हा नया बि वता आहिन न कोर्स ई चेंज थी सैकेंड हैंड जेकी सॉट थनि हिकु क्लास हिननि खां अॻियां ई थनि न। गुड़िया खां। त हुन जा हर साल वठंदी आह, पर हर साल मूंखे मतिलब ईअं ई ॾियणा पवंदा आहिन छाकाण त कोर्स ई म ट जी वेंदो थन।
हर साल कोर्स मटंदा आहिन।
हा मतिलबु लॻभॻि हिन गुड़िया जो ईअं थी वियो थसि। मतिलबु उन टाइम ते पंज, पंज साल चेंज थी वेंदा आहिन
अच्छा।
मतलब पहिरियों न थींदा हूंदा चेंज, हिन महिल थी था वञनि। वरी गुड़िया खां हिकु साल ई नंढो बबू आ न त उनखे वरी गुड़िया यां हर साल कमु अची वेंदा थस।
हा।
छाका त हिकु साल पहिरियों ई मटिजंदा आहिनि, हर साल।
हु बुक बि ॾाढी महगी थी अचनि न।
हा, पर पहिरियों खां घटि आ, हाणे पहिरियों सी बीएसई कोर्स हलाईंदा आ न। त उहो चेंज करे छॾियो थऊं हाणे एन सी आरट करे छॾियो थऊं।
हा, एनसीआरटी त सस्ती आह न। पचास, साठ रुपए जी हिकु बुक।
हा, पचास, साठ सतरि, ऐं बाइंडिंग कीअलि हूंदी, हा। हा बाइंडिंग कयल हूंदी त वरी सौ ताईं ॾींदा हा त ईअं हुई। पर न कोर्स ॾाढो था वधाइनि हाणे ख़बर थई पहिरियों हन जेको मैक्स किताब हलंदो हुयो न
हा।
त हाणे हुनजा ॿ ॿ पार्ट ॿ पार्ट पढ़ी हिकु नथा पाइनि पिया, हिकु नथा पढ़ी पाइनि ऐं ॿ ॿ पार्ट हाणे पढ़ंदा वेही।
असांजे में बि हीअं ई थींदो हुयो।
अच्छा मां त पहिरों दफ़ो मतलब ॿुधो आ।
न सिक्स्थ क्लास खां पोइ हिकु मैथ्स जी ॿ ॿ बुक थींदी हुया।
अच्छा तहांया थींदा हिते न थींदा।
हिकु न सी आर टी।
अच्छा ईअं, हाणे हिननि जो बि आ न ईंय गुड़िया जो आ न हिन जी सोरट् थसि त हुन महिल न हुआ ॿ पार्ट। हाणे हिन साल खां ॿ पार्ट अए जंहिं महिल मुंहिंजी गुड़िया बि बुक बुक् पॾयइ न, उहे ही बुक हाण बॅबु पढ़ंधो त उन महेल वन ॿियो पार्ट न हुयो हाणे हिन मल ऐड करे छॾियो अथऊं ॿियो पार्ट।
अच्छा।
हं, हिन साल खां ई मतलब कयो अथऊं आऊ इंग्लिश। ग्रामर हिंदी ग्रामर हिनन जा बुक ई न उहे टीचर पाण पढ़ाईंदा संस्कृत आहे चवन था। हा चवन था अठे ताईं आहे नाए में न हूंदी हाणे अठो तई आहे हाणे वई आ।
अच्छा।
त हाणे न हे में शायद न हुजेस म तां संस्कृत वरी हुनमें अलाए छा पई ॿुधाए हिनजी सोट। तकी। अलाए केहॾो ब्या बि नथो अचे के उहो वरी अची वेंदो। वान्न्या सी, हं कास।
कैमिस्ट्री पो पढ़ पढ़णो पवंदो आ न हो टफ हूंदो आहे फिर नाइंथ खां।
हा उहे त अलॻ न केमिस्ट्री फिर भी। हिक ॿियो बि अलाए केहड़ो कुछ ॿुधाए पई मूंखे तां। न हिन खां एक्स्ट्रा कुछ अलॻ पी टी थ्यो अलाए टी सी भई ब्यो कुछ ॿुधाए। आऊ मां बि कॾहिं न ॿुधो हुयो त मूंखे बि ध्यान नथो अचे पयो। ती पी उहो हाणे एड कयो। अऊ वरी हुन खां पो वरी ह न योगा आऊ खेल यात्रा जा ॿ बुक एक्स्ट्रा। जेके पाण कॾहिं पढ़ाईंदा कान पर वठण ज़रूरी आ। जी के बि पढ़ाईंदा थोरी थन स्कूल में मतलब ह न। आख़िरी में जॾहिं पेपर ईंदा आहिन न त पो। तंह मल जल्दी जल्दी चालू कराए छॾींदा धन पाऱाइण। आख़िरी जा ॿ ट्रे ॾींहं। अऊ असांखे बि लॻंदो आ जी के आऊ मोरल सांइन्स। ईज़ी हूंदो आ छॾेॾ न पढ़ाईंदा आऊ देहली में। एही धीअ में असां बि हं।
पोला हो त एक्स्ट्रा ई सब्जेक्ट आहिन न।
हा एक्स्ट्रा ई आहिन। करे वठंदा आहिन पर लॻंदो आह न। की थोरो अञा सुठे सां थी वञन डेली रुटीन में ईअं वरी असां बि आलस था कयूं ॿार बि आलस। प करण।
हा।
आठ सो त थिएनदा आखिर। आऊ ईअं डेली जो डेली पाण ई। पढ़ हर मतलब जेको बि सब्जेक्ट आहे।
ह त पाण ई प्रैक्टिस में अची वञ। हं हं, ठीकु आ हलो‌। पो कयाफ़्ती।
हा हा‌।